कहु की?
भऽ गेलै खाना पीना?
हूं नास्ता भऽ गेलै चाय भऽ गेलै बैसल छी।
अच्छा
हूँ
आओर सब कहू।
सब ठीक छैय बारिशके मौसम छैय तऽ बैसकऽ आनन्द लऽ रहल
एखन बारिश मौसम तऽ बहुते धूप छैय।
हम मुम्बई मे छियै ने।
अच्छा हँ ओत त एखन बारिश होइ छैय ने तीन महिना।
हँ त वैह कहि रहल छी बंबई में बारिश होय नहि छैय बारिश तते भए रहल छैय कि बुझियौ बंदे नहि होय छैय
ओ त तीन महिना बारिश होइ छै ने
कन्टिन्यू बारिश होइ छै सितम्बर तक
हूँ
ह्म्म
ओर सभ कहूँ अहाँ ओते रहै छी परमानेंटली कि
परमामेंटली एते रहै छिये एतय सँ सब जगह जाई छै
अच्छा
हँ दिल्ली बैंगलौर कलकत्ता लुधियाना पंजाब बनारस पटना
मम्मी पप्पा
ओसभ नहि एत रहल सिंगल रहल
ओसभ कत रहै छथिन ह कौन गाँव
चीनी मिल रैयाम चीनी मिल
रैयाम चीनी मील अच्छा
बोरा
हम चिताय मधुबनी
मधुबनी कतय
चिताई
चिता कत आबि गेलैयै
ई आबि गेले चचराहा उछल चीनी छी
नहि ये बहुत लम्बा चलि गेल गाड़ी
बहुत लम्बा छै
मधुबनी का जयनगर दीस हम एते गेल छियै वरदेपुर नरारी ई सब देखने छियै
हँ त बरदेपुर नारा भेले बरदेपुर पिरसोलिया छै
लोहा भ गेल कलुआही भ गेल ईसभ ईसभ रूट मे आ हम गेल छी
हँ ओहि सँ कनि आगे मे छै
उमहरे कतहु हेतै साइड में कोना दबाबे के नहि ये रोड पर नहि छै रोड पर रहि छै त हम खोज बुझिए जैतो
रोडे पर छै
पता नहि नरहार एते बड़का गाँंव छै खतमे ने होइ छलै
हूँ
नारहार भ गेलै बरदेपुर भ गेले कलुआही भ गेले लोहा क सीधा रहिका कपिलेश्वर बसौली नया गाँव रनवे केउँटी दरमा लदारी नई दिल्ली दिल्ली मोर तहन दरभंगा स्टेशन
हूँ
हम त पूरा गाँवे बता देलहुँ अहाँके
अहाँ पढ़ाई करै छियै कि काम करै छियै
जॉब करै छी
अच्छा कोन चीज के
हम अथी के काज करै छी स्टील मतलब अपना जीव जे मशीन के पार्ट सप्लाई करै छै ह ओर अहा अहाँ कतय रहै छी
हम हम अपना सासुर मे रहै छी
सासुर कतय भेल?
ओहि जयनगर लऽग चीताइ। हम जनकपुर
गै माए गै माए, बढ़ियाँ जगह
हूँ
बहुत नीक जगह, गांवे रहैत
ए ने ह आओर सभ कहू, गाँवेमे रहै छियै हम
अच्छा अच्छा परदेश नहि निकलिए यै नहि
तब?
बुझलौं कतं परदेश नहि गेलैं हन
नहि गेल छी की।
अच्छा अच्छा अच्छा
पोखरा दिस गेल छी
हूँ काठमाण्डू तऽ नेपालमे आबै छै ने?
हूँ
बढ़िया छै, आओर सब ठीक ठीक छै चलि रहल छै बौआ बन्द कऽ दऽहि तॅं, आॅफिस बन्द कऽ दऽहि
सब ठीक, अहाँ अकेले भाईमे छी?
नहि तीन भैयारी छै।
अच्छा
सबके बियाह-दान भऽ गेल छै।
आब अहीं अकेला बचि गेल छी
हमही बचल छी
अच्छा
देखै छियै, भऽ जेतै कतौ तॅं कऽ लेबै हँ, आओर की कहतै लोक इएह ने कहतै
कऽ लिय।
सत्ताइस अट्ठाइसमे कऽ लेबै, सत्ताइस अट्ठाइसमे त उमऽरो उमऽरो भऽ जेतै नहि
हूँ
छब्बीस चलै छै, सत्ताइस अठाइसमे सोचै छियै कऽ लिअ
हूँ
की यै, ठीक रहतै ने?
ठीक रहतै।
ह
कतन
तीसके बाद सभ बुढ़वा वर कहय लागै छै नहि यै
हर्ष आओर‌ कहू
गाँव मे त अहीं एखन आम ताम खूब खायत हैब
हेलो कते भड़ा दै छी
यह
बुझा अय बाइक के आवाज हमरा कान फाटि गेलै ये
नहि नहि नहि ऑफिस बन्द केलयि अखन जा रहल छीयै दोसर जगह
गाड़ी मे छै की
बाइक छै अपन बाइकसँ जा रहल छी
रोड पर ओहि लए गाड़ी के आवाज बहुते अबै छै
ऑफिस मे छलियै तऽ नहि आबै छलियैब बुझलियै जाइ छियै जतऽ जाइ छियै ओतय कनि शान्ति वातावरण
हू
आओर बाकी
सब ठीक सब ठीक छै
आम ताम खेलौ ने दवा क
ह आम तऽ ई बे ज्यादा नहि फड़ल छलैक जे फड़ल छलै से खा खेलहुँ है आ
आ
ह
खेलौ नहि भऽ गेल गाँंव मे रही के इएह सब तऽ फायदा छै भोज भात आाम ताम दुनियादारी आरात बराात बिआाह धान के देखू बहुत चीज देखऽ के भ
हू
परदेेश मे पीछे दिनसँ राइ भेला स द पते मत न कठन दिन होइ छै कठन दइत होइ ह बम्बईमे खास आ
ह
बमबई मे आओ
गाँवे गाँवे घरमे ठीक छै
गाँंव घर बहुत बढ़िया छै जिनका सुविधा छै ओ बहुत नीक छै हम तऽ कहै से भाइ अपन सुविधा बनााकऽ रखू आ जीवन रहू
आ
क भ
ह्मँ
आबत आओर बाकी किया नहि जेबै छुट्टी के दिन सडे के दिन सब जगह जाइ छैै समुद्रके किनारा वगैर जे घुमिक सभ जगह घुमि फि देब बुझलियै
हू
सभ जगह घुमि फिरि कऽ अयलहुँ बढ़िआँसँ
ह ह
कोनो तरहके अथी नहि
तब
सब ठीक छै
रहबाक चाही
हू
की के केलके रे
पानी नय आबै छै सा ई कथी कह देलके रे दिनेश भैया कतऽ गेले देकहि तऽ
ह
केहन लागै छै
और ये बजबै किछो
हू हू हू सुनै छियै अहींके बात हम
हे जो बाहर जो ए तऽ कथी छौ जो उमहर जो बैस बाहर बैस खुएबो करियौ आओर तू अन्त बच्चा छै कुकुर के ओ के कऽ देलकै भई पानि मारि दहि ने ओहि पर कनि
देखऽमे नहि नीक लागै छै ओर क और सुनाउ ये
सब ठीक छै कथी सुनाउ आओर सब
आहि ने सुनेबै कि पूरा कहानी हमी सुनाउ हू
पूरा कहानी कोन कहानी
आ देखियौ आब की रहहि गेले जे कोनो बातो आब कहानियए लागैत छै ताहि दुआरे ओकरा कहानी कहल जाइ छै
हू
बताउ ऐते खूब टी वी देख रहल छी आहाँ
के
आँ
हमर निचामे धियापुता देखैत छै
धियापुता क्या टा धिया पुता यो
हमर हमर ई की टा छै तीने सालके
हवा
हू
कहलहु बहुत बढ़िआँ छै बचिआइ छै कि बच्चा ओ त बहु त कि ल्ष
आ हँसी केयला लगले धिय पुता के नाम सुन कऽ
हँसी से किया लगतै जे छै से से
धिय पुता बाजै छै ने लोको
नीचा मे देखे छी टीवी आइ काल के धिया पुता के मोबाइले
ह्म सभके अपन अपन अथी रह छै बच्चा छै बच्चा के जे मोन भेल से
हूँ
नहि
आओर सभ कहू '
बस एयलहुँ है घर पर घर पर बैसल छी सभ कछु देखैत छी
अच्छा
लस चल जाए ऑफिस तहन जे बारिश तारिश नहि हो यै
सोचे जे छथि नाश्ता
बारिश तारिश होइय कि नहि यो
हँ बारिश तारिश होइ छै
चलू ठीक
आइ त धूप निकल छै
निकलबे करतै की करते हूँ निक मत
आओर सब कहू
आओर सब ठीक छै अहाँ सुनाउ